हेलो
जी नमस्कार
हँ
आओर बताई आओर बताई अहाँ की करै छी
न हमहुँ अहाँके चौक पर घूमै छी आराम से फिर अहाँ कुछो द करै छी का धबड़ धबड़ आवाज आयते आराम से खड़ा रहू
आ तनि आवाज जोर जोर से निकालू बड़ा धीरे धीरे आबै छै
कुछो के आवाज नहि न जाय छी
न अब ना अबैत छै अब नीक अबै छै आओर बताउ ने अहाँके तबियत सभ नीक छै
हँ तबियत सब निक छै अपनाके तबियत सब निक छै
जी हमरो तबियत सब नीक छी एगो दोस्त फोन करनेे रहै छी ओकरे तनि ज्ञान वान देबै छी का करू बड़ा ज्ञानी हो गेल छी हम
हँ हमनीयो के कुछ ज्ञान दै छियै
न अहाँ लोग ज्ञान के लायक न छी हमर हम ओकरे ज्ञान दै छी जेकरा से हमर ज्ञान चले छै चाहे जो हमरा लागे छै कि ओ लइका छै
ह
सभके थोड़े देबै छी आहांकेऽ दे दू अहाँके ह अहाँके कयला दू आ बताउ अहाँके अहाँ ज्ञानो लेके अहाँ क्या करै छी अहाँ कुछो नहि करै छी खाली सोचै छी आ बाद में जाके मजदूरी करे छियै
तऽ हम की अहाँके झुठेके अपन टाइम बर्बाद करू
अपने भी तऽ उहे करै छी न त हम ए अपने केन जरे जाय छी
हम बेंगलोर के छोड़ू ने फेरो तऽ अहाँ दिल्ली जेबे करै छी तऽ अहाँ कोन बरका तीर मारे छीयै आ ई बताउ आखिर जब मन जब सोंच बड़ा छै लेकिन जायके छै मजदूरीेये करल
का दिक्कत छै कि हम ई करू
सोचे छै ने बार पकरइ जाइ
अरे छोट सय करल जाइ छै ओ बात अलग छै आ ई देखे छी की अहां अभी कोन लायक छ अहाँ अभी के उमर की छै अहाँ के मजदूरी की छै मजबूरी छै कि नहि छै ओ सब देखो केन करल जाई छै
न देख
ह बड़ा मजदू मजबूरी छै ने
हँ आ ओ तऽ देर अपन जा ले रहि करै ल हेतना चौक अहाँके तऽ अहाँ तनी कुछ स्किल सिखे मे एतना ध्यान देवत रहे छी ते अहाँ के अभी ते कुछो ने कुछ पाँचो परसेंट तऽ सीखे छी यो आब एगो बात समझाय छी अहाँ केँ अहाँ मानू कि रोज दिन मानलु रोज दिन अहाँ के दस दस गो वर्ड याद करै छी मानलू चाहे दस दस गो कुछो सीखै छी चाहे मानलू महिना मे अहाँ एकेगो चीज कुछो सीखे छी नू अहाँकेँ पता बा अहाँ साल भर मे बारह गो चीज सीख लेबे छी अच्छा दस दस गो वर्ड सीखे छी तऽ अहाँके एक महीना मे तीन सए वर्ड सीखै छी अहाँके पता छै ई बात
हँ पता न छै
तऽ अहाँके ईसभ पता नहि करै छी तब की कहू हम अहाँकेँ
हँ
हमरे देखू हम रहै छीयै एके गो चीजमे लागल रहै छै तऽ ओकर रिजल्ट व आजू नहि मिलैत छै लेकिन अइसन थोड़े छै कि रिजल्ट घूमया घूम घूम जाइ छै पाँच दिन लेट लेट सँ मिलाये छै लेकिन मिल त मिल त जाय छै न के जरे तऽ इएहे सभ सीखू अहाँ केँ कि जो चीज मे लागै छै जो अब उमर छै चाहे जो काम ल बनल छै ओ करै के ना की अपने मन से कीड़ा मे लेब क खटे के ई करेके उ करेके इ सब बेकार होइ छै
ह सब समझमे आ गेल छै भेटब गेल छै ने साफ समाज
ए तऽ बंगलोर गेल छी तऽ वहां पे मजबूरी रहै छै अब जैसे हमरा देखु हमराजदू मजबूरी रहे छै की हमरा न घर वाला पैसा देबे छै आ नहि हम केकरो से लेबे छी समय हमरा पास कुछो आओर मौका न रहै छै अब हम की करे छी कुछो हमरा करे करहि के रहे छै तब ने ओ ओतना लगई छी
हँ ई तऽ बात ह छै
हँ नहि तऽ हम थोड़े जाइ छी वहों पे मतलब लगााय छी तऽ ऐसन थोड़े छै कि हम कोनो पैसा बचा के लाबे छी हम वहं पे लगााय छी उतना ह यूज करै छी जितना हमरा जरूरी छै
हँ
तब ने आब जैसे अहें लोकके रहै छै तऽ अहाँ लोकके परिवार वालला पैसो देवे छै तैयो अहाँ लोग ख कटै छै आ हमरे देखलू हमर तऽ परिवार वाला पैसो नहि देबे छै तबो हम कटै छी तऽ अहाँ से तऽ बढ़िआ हमर छै हमर तऽ कोनो न छै तैयो हम कमायल हम कमाई छी तऽ एगो बात छै आ अहाँके तऽ घरो वाला रहै छै तैयो तऽ अहाँके कमैबे करैत छै
बात छै देख घुमे फिरे फशन जाइ छै
घूमै फिरै लए अच्छा अह अहीके जरे तऽ हमहूँ घूमै छी तऽ अह हम अ एक जगह तनी फाजिल चल गेल छै आओरी ई जगह तऽ हमहु सब जगह अहीं के साथ घूमै छी तऽ कहाँ कोनो अन्तर होइ छै आखि सब चीज ई बराबरे भैएल अछि ने कपड़ो हमे खरीदली उतना खयबो करै छी अहेंके जरे अहंके जरे घूमबो करै छै तऽ सब चीज तऽ आखिर बराबरे होइ छै तऽ फायदा की भेल छै अहाँके ई सोचली कहियौ
आ
हँ उह सब तनी ध्यान दू ई सब सोचू जैसे आब जैसे हमनी के चारि गोरा गेल रहे छी तऽ चार गोरा मे अहाँ के घरे वाला तनिसख पैसा देेले रहे छिय ओकरा घरवाला तै के पैसा देब छै हमरा तऽ सए रुपआमे गेल रहै छै तऽ कोनो ऐसन चीज नहि होइ छै जो अहाँ लोक करले होइ छै आ हम नहि करले होइ छै की आहाँ खुद सोचू
हँ
लेकिन अन्तरवा उ अबेके दिन केकरो पास पैसा नहि रहै छै अन्तर ओ इहो होइत छै तऽ ईसभ देखैयके पड़ै छै
ह हँ ओ तऽ देखबे करबे
अ तऽ ईसभ सोचू ईसभमे दिमाग लगाउ कि करय की चाही हम मजदूरी करली काम से अहूँलोग करली ओ हम जानै छी लेकिन पैसन थोड़े बा हमर
हँ ई त ह
हूं एहि लए कहै छी कुछो सीख लू बन जइ लै ज जब नौकरी ओ करै के बा उ जरूरी छै
सिखल छी अहाँ
और बताउ अहाँके की हाल छै सब नीक छै न
हँ सब निक छै अपने हाल चाल सब ठीक छै
जी हमरो हाल चाल स्वने छै हमहु अपने फ्यूचरे के बारे में अपन दोस्तो से बतिया रहे छी ओकरो फ्यूचर तनी गजबे छै ओकर घरवला बोलै छै कि खाली पढ़ाई करै ल ओ लैका मतलब की तेज छै ओ लैका हमरे जैसे छै बहुत काम कर सकै छै
ह
लेकिन दिक्कत ई छै कि घरवाला बड़ा मतलब परशान करै छै न घर वाला मतब ई होकै छै हमरो सातऽ स नहि भेल छै हम उ अनुष्का के नहि जानै छियै अहाँ ओह रहै छै लेकिन
ह लटेट न ब
हँ हँ पावर बैंक वाला
हँ हँ समाज
ओ सब लैका नीक छै समझै छी हँ ओ देखै छी लैक का सौ लैका सब मे नू आजकल रहे छै ओकरा अन्दर छै मतलब कोनो कोनो लैका के अन्दर ठोइ छै छै कि हम ई कर सकै छी उ कर सकै छी लेकिन घर वाला करेना देै छै
हँ
घरे देके छ यादात
नहि त घरो वाला एक जगह सेख छै ओ लोग मतलब क लैके ल नु कहै छै ओ लोग के न लागै छै कि लड़का कुछो करै छै घरवाला पहिले प्रूफ मांगै छै समझलु
ह ब
आ अछ हमहु जैसे छी हमहुं ओहिसे रहै छी तहमरा घरवाला के प्रूफ देले छी तब नु रहै छी न त प्रूफ नहि दै छै त ओ तब त मतलब कि दिखते रहै छै तब त हमेशा हमरा फोन करत रहै छै किया हमरा बोलत रहै छै की
आ ओ त छै
ह उहे कारण दिक्कत ओ होइ छै घरवाला मान जाइ छै लेकिन प्रूफ मांगै छै ओ लायक बन जाय तब घर वाला छोड़े छी
आ
चलू त नीक छै त अहाँके खाना पीना भए गेल छै
ओ खाना पीना कथि कथि खैले छी आँय
ओ तऽ काय न खायम की आज खाना
आवाज न आबै छै बड़ा दूर से बोलै छी
आहके अवाज फ्रेश न आवे छै
हो फ्रेश नहि जाइ छै त
न अब ठीक अबे छौ ओ समय अवाज हँ हँ अब नीक अबै छै ओ सयमे आवाज फ्रेश न अबैत रहै
अपने खा लेलेे छै
जी हम तऽ खा लेलेे छियै हम त कबे खा लेलेे छियै
के के
आओर बताउ भात तरकारी खोले छी अहाँके और बताउ अहाँके तरफ मौसम तऽ बड़ा गरमा गेल
हँ मौसम तऽ गर्मी भेल रहै छै
अच्छा कोनो न का कर सकै छी पेड़ पौधे लगा लू समझली ने पेड़ पौधे लगा लेबे छी त तऽ चलू बड़ा नीक छै तऽ
ठीक छै